मिसर जी कहलैथ जे अहाँ काली मंदिर गेल छलहुं हें राजनगर के काली मन्दिर, तऽ की सभ घुमलहुँ। असगरे असगरे घुमि लेलहुँ हुं।
पहिले तऽ। बुझलो नहि छलै ओ अपना सब हम तऽ गाँवसँ उधर जाइ छलियै राजनगर के बारेमे किछु नहि बुझल रहै, कोइ कहलखिन ओतय जे जाकऽ तऽ देखियौ बहुत सुन्दर मन्दिर छथि। छै ओतऽ काली मन्दिर। कहाँ त गेलहुं ओतऽ मंन्दिर, सहीमे मंन्दिर तऽ बहुत सुन्दर छै, एहन मन्दिर बहुत नहि एते दूरमे कतहु नहि देखने रहियै एहेन एहन मन्दिर नीक, तहिना काली मन्दिर छथि। कालियो जी तहिना छथिन बड़की टा के ओतऽ।
हँ, मन्दिर मतलब हम देख देखलिये, मंदिर त सब ठाम छै, लेकिन इ मंदिर में जे पत्थर सब यू व्यवहार भेल छै बाप रे अलगे चमक छै, हमरा लगैये ओहि हिसाब से रख रखावे नै होइ छै।
हँ छैहे आ और सब जे छलै, अगल बगल जते छै सब टूट टाट गेल छलनि। भूकम्प जे आयल छलै
कोन भूकंप मे
भूकंप आयल रहै बड़का तऽहि अगल बगल के जे सब छलैये बहुत मका अथी सब छै मतलब बनायल राजा जे बन रहथिन दरभंगा के नैई नैइ राजा राम सिंह रामेश्वर सिंह जे छलखिन है। वएह बन बेने छथिन ओ मन्दिर बहुत बड़का काली जी के बहुत। बड़का भक्त छलखिन ओ विद्या के प्रकाण्ड छलखिन। खिन बहुत जानै छलखिन तऽ उएहै बनबेने छथिन ओ मंदिर। ओता गेलहुं तऽ ओता खूब सुन्दर उज्जर रंग के। संगमरमर स हाथी के दांत स बनैल छैय ओ मंदिर। एते नीक लगैय छैय बहुत नीक।
दरभंगा महाराज के हमरा लगैया बड्ड पाइ छलनि हे ठीके अई।
छलैय ने जैते ने कतौ कतौ बनेने छथिन आ ओतऽ। भूकम्प में सब कुछ ढहि गेल रहैय लगभग खं्डरे जका भऽ गेल छैय लेकिन ओ मंदिर मे। अखनो तक किछ नइ भेल छैय ओहिना के ओहिना छैय ओ मंदिर।
ई संगमरमर बला। संगमरमर दऽ कहैय छी जे ओ भूकम्प स पहिने भ।
जेहो छैय मरी।
अच्छा तऽ ई मंदिर मे किछ नइ भेलैय बकि मन्दिर। अच्छा बढ़ियां बात बतेलौउ हं।
कुछ कुछ नइ भेल छैय ओ मंदिर ओहिना छैय आ तै परस। की हाथी के दात सब पूरा नकासी कैल छैय ओइ मंदिर मे। ओतऽ जे गेलहुॅं ओतऽ तऽ ए गोटा छलखिन हे बहुत बूढ़ हुनका पुछलियनि तऽ उएह। कहला जे एना एना भेल छैय ई हाथी के दाँत के छियै ई मन्दिर। आ देखैोयो मे बहुत सुन्दर।
अच्छा हम। हम मतलब पूरा मंदिर हम बुझैछेलियै संगमरमर के छैय।
नई उज्जर संगमरमर आ हाथी के दाँत। तऽ दुन्नू स बनल कलाकृति छैय हं। दुनू के कला स बनायल।
तैमे रौद मे
ओतऽ जेबैय तऽ ह बहुत सुंदर हमरा तऽ बुझलो नैइ रहै हम जे गेलहुं जे तऽ एते भीड़ ओत ओ मंदिर मे रहैय छैय। बहुत भीड़ बहुत लोक अबैय छैय कतऽ कतऽ स ऐत घूमय लए
ओ हमर घर मतलब हमरा लगैया चौ मतलब पच कोसी की चौहदीस सँ अबैत छैय लोक ओतऽ एते सुन्दर छैय ने फैलगर छैय जगह कतौऽ जगह
छैय मेलो लगैय छैय जेना अहाँ के नया साल भेल या कोनो एहन दिन सब जे होइ छैय घूमे फिरे वला तऽ ओत जेबे ते चुट्टी ससुरे के भीड़ नहि तते भीड़ रहे छैय।
अच्छा हँ तऽ आब नै मिथिला हाट भेलैया लेकिन ईसभ चीज स पहिने लोक पिकनिक मनबै लेल पिकनिक अथी छलै जगह
रहिते छौ हं खूब खूब लोक सब टेंट लगा कऽ भानस भात कऽ कऽ एइ बेर हम गेल छलहुं देख के हमरा आश्चर्य लागल जे ओ राजनगर हमसभ नई बुझैय छेलियै जे राजनगर मे होैइ छैय राजनगर लेकिन मन्दिर देखलहुं तऽ ओतऽ जगह तऽ बहुत
जेहने नाम तेहने सही मे हूं
और की ओतऽ के वैह कहबे केलहु जे भूकम्प जे भेल रहेय तऽ सब चारू कात भए गेल रहेय खंडहर ले किन ओकरा किछ नय भेलै‌। कुछ ज कहलखिन जे किछ नय एक्को रत्ती नय ढह- ढहलै मन्दिर। भगवती छथिन ओ बहुत अथी जागंत ओतऽ। आ ओतऽ एकटा- के पोखैर सेहो छै अ- मन्दिर मे। ओ गंगा सागर पोखैरके कहाय छै ओहो काली मंदिर एकटा बगल में अहाँके कनि हइट के एकटा पोखैर छै। ओहो पोखैर और नीक लगै छै ओ मंदिर लग। ओतऽ ठाढ़ भकऽ देखबै। खूब सुन्दर छै। बहुत नीक घूमय के एहन जगह
हम तऽ देखलियै किछ किछ नाउवो सब छलै ओतऽ
हँ चलै छै। नाव -ताव सेहो लोक घुमल- फिरल
हमरा लगेयैऽ जे सुधार भऽ जाय अथी। तऽ कनी पर और ओय मे सुन्दर भा बैढ़ जेतै ने? पोखैर के, आर हमा-
आ- बड़का पूजा कालीजी काली जी के जे ओतऽ बड़का दीपावली दुर्गा पूजा इ सबमे खूब बढ़ियां बहुत पूजा होइ छैन नवरात्रि मे दीपावली सबमे उ- खूब बढ़िआंसँ। बहुत भीड़ अब होइ छै ओय काली मंन्दिर पर। जखने
एक बेर हमसब ओयठाम सेकोजगड़ा के मिलान केने रहियै बहुत दूर -दूरसँ सब ऐऽल रहथिन मन्दिरे परिस्- सरमे हमसब अपन कोजगराके झाँकी प्रस्तुत केने छलहुँ जयमे पडे सब मिल कऽ सकी बहिनपा हमसब छलहुँ आओर सब मिलके प्रोग्राम केलहुॅँ तै- म-मतलब चूड़ा -दहीके भोज खेलहुँ। मन्दिर घुमलहुँ, मन्दिरके फोटोसब खिचेलहुँ लोक सब फोटो खिचेला से की होइ छै लोक के और बुझबे करै छथिन जे तऽ ई मंदिर छै ओतऽ ई मंदिर छै। अपना बिहार आओर खास कऽ कऽ मिथिलामे कम पर्यटन स्थल नय छै बस लोक के बुझले नय छैन म- एत्ते बात
आ ओकरा राजनगर के ई जे मंदिर छै एकरा मिथिला मेन शिल्प कला आ वास्तु कला दुन्नु के मतलब कहै छै जे बेजोड़ अथी छै कम्बिनेशन मिश्रण छै दुनू के। एकरा मिथिला के ताजमहलो सेहो कहल जाइ छै।
हँ- हँ- ठीके कहलियै हमरो मोन मे ऐल छलै। एकदम डग- डग करै छै। अच्छा। अच्छा इहो साड़ेपर बनल छै?
ओतऽ कहै छै जे बा- बनल छै काली जी के जत्ते मंदिर होइ छैन से उहैऽ सब पर बनल रहै छै।
हँ। अच्छा। हँ- तहन फेर?
सैह सब तऽ कहलखिन। जे हुनके पुछलियैन तऽ कहलखिन हँ अहाँसभ आइ तक सुनने रहियै जे एकरो कहै छै। ताजमऽनय आइ तक तऽ ठीके ने सुनने रहियै जे एकरो मिथिलाक के ताजमहले कहल जाइ छै। कहलखिन बहुत नीक आ-अपनो अगल -बगल जे छैथि से के कहल करिऔन एथिन घुमै लय। एकर अलगे अप्पन महिमा छैन बिच- भगवती के भगवती के सब कत्तऽ कत्तऽ सब बलि प-सभ बहुत पूजा होइ छैन भगवतियोके बढ़िआँसँ बल- कोबला पाती सेहो सभ खूब लोक। करी आतै बहु जागल भगवती छथिन्ह हँ सेहो होई छै ओतय हँ सेहो मे बहुत बहुत नीक छै मंदिर होइ छै ने जे कोनो कोनो। अहाँके मंदिर बहुत शगुन बला मानल जायत। से जे अपन ओतय जे काज पूरा भेल तऽ भगवती पूरा करिते छथिन ओतय सब गेल बहुत नीक मानल जाइ छै ओ जगह आ बगल अगल में देखु मंदिर सब छै नहि छै से नै अगल बगल लेकिन अगल बगल वला मंदिर आब पुरान भऽ गेल छै। छै तऽ बहुत नीक मर बनेने छथिन ओहो। राज उम छै राजा रे छथिन लेकि लेकिन ओ सब अपन ओते नहि भरम भेलै ई अपन कनि बेसीए बहुत बेसी प्रचलित भेलै।
ओतै सटल कॉलेजो छै नऽ।
हँ हँ राजनगर त ओहो भऽ जाइ छै एकटा जे कॉलेज जाइछी। कॉलेज के बहाने बच्चे विद्यार्थी सब रहल टाइम भेटले लंचे किछो भेलै तऽ अपन लंच ब्रेक भेल ई भेल अपन चलि कऽ अपन कनि घुइम फिर लेलक सेहो बढ़िया भऽ गेल छै।
हँ।
आ अपन तऽ अथियो केलहुँ पढ़बो लिखबो केलहुँ ओहनो शान्त जगह छै ओहिमे कोनो तरह के अथी नहि शान्ति वातावरण अपन पढू लिखू सब रंग के गप करू। जी सब अपन अहाँके बुझ अथी अछि। एहने जगह एतो अछि मधुबनी मे लेकिन एकरा से बेसी जा कहै छै जे बहुत नीक छथिन भगवती अहाँ ने गेल छिय की एको बेर ओतय।
हम गेल छलहुँ हम गेल छलहुँ तय एक बेर कहलहुँ नै जे अ कोजगरा के हमसब ह ह आर बढ़िया लगैया ओतऽ हम फोटो खिचबै छी। आर उम मतलब गीत गबै छी जाए बेर जाय छी ता बेर भगवती के खूब के गीत गेलै। चारि टा पाँच टा खूब अपन वीडियो बनेलहुँ आर वीडियो तऽ। हँ खूब गीत गेलेहु खूब अपन वीडियो।
आ ओत एकटा घंटो छै बड़कीटा देखने छियै घं कटा देखने हेबै अहाँ ओ म- मंदिर के नीचा मे।
घंटा आ कुआँ हँ हँ हँ।
ओतऽ कहै छै जे ओतहु जे बजायल नहि होइ छै लेकिन एक बेर जे बजाउ घंटा। त उ चारू कात ओ घंटा के आवाज सुनाई देत तते जोड़।
नहि हम बुझलियै ओ नहि बजायल जाइ छै तऽ हम नहि ओतय गेलहु।
हँ बजबे छै लोक बहुत लोक बजेलक ओतऽ बहुत बड़का छै घंट तऽ अहू मे अथी लागल लोहा जे छै डोरी घिचब जोर सँ तखने ओतऽ। घंटा ब जायत नहि तऽ धीरे सँ तऽ ससरबो नहि करै छैय घंटा ओत। हमहुँ सब एक बेेर गेल छलौ हँ तऽ देखने रहियै।
अच्छा अहाँके नैहर उम्हरे दिस।
हँ हँ हँ हमर ताहि दुआरे नैहर जाइ छलियै तऽ। देखै छलियै काली उम अथी राजनगर लेकिन बूझल नहि छलेए। किछ लोक कहलखिन एक बेर गेलियै तऽ बड्ड भीड़ रहै। हँ हँ कचरी मुरही तब तऽ खूब। खूब बिकाइ छै कचरीमे जे सब बड़का मेला लगै छै ओतऽ हम जे अइबेर गेलहुं से। होइ छले कि जे अइ से नीक तऽ दोसर दिन जइतों तऽ और बढ़ियां से दर्शन।
हम एक बेर गेल छलहुँ आय बीच में किछ दिन पहिने कहिया गेलहुँ नहि मोन अछि, त हम देखलियै। पहिनेसँ आब दोकानो सब बेसी बढ़ि रहल छै मीना बजार सब, एकर मतलब लोक जाइ छै।
आ जैन जेहे।
हँ। बजार हाट।
हूँ खूब आ एकरो खूब च भऽ गेल अछि राजनगर मे ओ काली जी के पहिले ने आब तऽ बहुत लोक।
आर आओर कोनो मन्दिर ओते बगलमे छै। ओम्हर हम नहि जा सकलहुँं।
नहि हमहूँ ने उम्हर जा सकलहुं इएह मंदिर एक कॉलेज गेलहुं कोइ कहलखिन कॉलेजो। ओतौ घुमि एलहुँ ओतयसँ फेर मंदिर गेलहुँं मंन्दिर मे। जा कऽ अपन देखलहुँ प्रणाम केलहुँं भगवती के सब एकटा छल खीन हे बुरहा उएह सभटा खिस्सा पिहानी कहला कहलिए वाह। हँ तऽ कहलियै एखन याद पड़ल तऽ कहलियै जे अहूँके। कही की पता अहाँ गेल हेएब कि नहि गेल हेएब तऽ कहलियै जे
नहि हमरा तऽ होइए न तऽ घरसँ दूर अय तँए नहि तऽ हमरा तऽ होइये भगवती लग रोज जाय। ओतय अद्भुत दर्शन होइये जेना लागैये हमरा साक्षात भगवतीसँ दर्शन भऽ जाइये मंन्दिर। के विशाल जे रूप छै ने एहन मंदिर हर जगह कहाँ छै मनमोहि लैये मन्दिर आर हम तऽ अपन भक्तिमे।
राजनगर में ई काली मंदिर जे छथिन से पुरखा सभक वैभव आ आस्था दुनू के प्रमाण छै ई।
ठीके की एते खर्चा कऽ कऽ त ई बैभवे के प्रमाण छै न।
हँ। पूरा पूरा बढ़ियां आस्था से जियैत लगै जेना जियैत छै ओ। मंन्दिर जेबै तऽ कखनो नहि कखनो जेना लागत जे जियैत मन्दिर छै। कखनो सुन नहि हरदम रहबे।
एकटा बात देखलियै गौर। केलिये दरभंगा के काली मंदिर श्यामा मंदिर आर ई काली मन्दिरमे समानता एकेरङ्गा हे लागल।
हँ एकरंगाहे छथिन खाली काली मन्दिर ईहो राजनगर वला ओहो काली म जी सब। पैघ छथिन।
अच्छा लेकिन मुँह आ कान एके रंग लागल। दरभंगे महाराज बनेने छथि तऽ हम एकर गौर केलियै जे एहन मंदिर कतौ तऽ हम देखने छिय एहन काली तहन फेर हमरा ई कहला जे नहि एके रंग छै ओतौ एके रंग छै ओतो।
अपना सबके एहन ऐतिहासिक धरोहर जे छै मन्दिर सब सबके अपन सम्मान करी। अपनो मिथिला मे होय छै मंदिर सब।
हँ तऽ ध्यान देबाक जरूरत छै आओर साफ सफाइ हर चीज छै, अपनो मिथिलामे सम भावना छै आओर एहन छै जे मतलब छै।
बहुत नीक छैय एकरा हँ ध्यान नहि जा आब लोग बाहर बाहर घूमे ले जइये से ने अपनो मिथिला में छैय जगह सब जे लोग घूम सके या।
हँ बड़ नीक छैय हँ भगवती सभके नीके करैत छथिन तैँसभ जाइए आ मनोकामना सभके पूर्ण होइत छैय।